हुँ नमस्कार मधु भाइ नमस्कार नमस्कार कार बहुत बढ़ियाँ छै अपन कहियौ
अपन तऽ बस सुति उत के घूम पहिने अपन रूटीन करैत डेली जे छै रूटीन तकर बाद नास्ता करौं नीक जकाँ आ गामक जे ओ खुद्दीके रोटी भऽ जे आ तकर बाद नून तेल मरचाइ आओर फारा अचारक मसाला
आहा
सङ्गहि सङ्ग तीसीके सन्ना सानल रहै आहा ओकर आनन्द लैत पहिने नीक जकाँ
कहलौं ई नास्ता के गप्प से हमरा याद एल हमरा जे छै से चप भोरक भोरक कबामे जे छै से चाउरक रोटी
आह
आ कुटबी अँचार जे होइये आमक
आहा हा
से प्राप्त भेल आ हमहूँ जे छै से ओहिमे घी लागल छलैहे आ नून तेल आ क ओ हरियरका मरचाइ बाड़ी के से एतेक स्वादिष्ट लागल जे की कहू हमहूँ पाँच सात टा खींच देलियै
आर ओकर जे मजा छै आ गाममे खुद्दी रोटियोमे विशेषता देखियौ अहाँ ओ एकदमसँ उसना खुद्दी क रोटी आह ओ जे मचमची ओकर रहै छै खा तऽ एकदमसँ पूर्ण रूपसँ सन्तुष्टि एकरा कहै छै से उपलब्ध प्राप्त होइ छै
हँ हँ आ ताहिमे आइ चलि गेल रही कनी ओ कोशी कात बुझलहुँ कोशीे आह एतुका जे सुन्दर हवा रहैया कोशी कात के से की कह
आ कोशी कातक जे चिड़िया के मीट खाय
आ
ओ हृदायके एकदाम स त प्रज्वलित कऽ दै छियै खुशीके मारे
हँ आ त म ओ एतुक्का जे छै से तऽ की कहू अहाँके लोक को सब ओ मुर्गा बड़ न कोश काातक कनि ओ बहु आदमी सब छथि आ बहुत बढ़िया आ ताहि मे की भेल तऽ आइ हम चलि गेल रही कानी आई रेब छलै हे बाकी घर ऑफिसवला तऽ कोनो काज ताज तऽ छै नहि ओनाहु हमर सब तऽ कनि चलि गेलहुँ कनी सामाजिकतामे कोशी गाम बुझलहु तऽ मौसी गाम चलि गेलहुँ ताहिमे दू तीनटा जे छै से अहाँके नया नया भौजी सब सेहो छथि
आहा
तते आवेश कऽ देलथि जे मौसु खाइएके जाउ
एक तऽ एक तऽ जतय गेल रहौँ अपने मौसी गाम ओ स्वर्ग जकाँ आ स्वर्गमे जे मेनिका सब रहै तऽ ओकर जे छै
हँ तऽ सोन नहि कहै छै सोन परर सुोहागा से सोन पर सुहागा भेल
अहहा
आ समय एते सुन्दर रहे छै अखन तऽ जे खाउ सभटा पुचि जाय
सभटा पचि जाइ छै इएह इएह छै एखुनका प्रधानता।
हँ तऽ से सब छै। आब जे छै से। अझुका दिनचर्या हमर सएह रहल।
हूँ।
बहुत बढ़िया जकाँ ई सप्ताह गुजरल उम्मीद करे छी जे दोसरो सब ता बढ़िआं जेबे करत।
एह बढ़िए जेतै ईश्वर के कामना छै।
हँ हँ। तऽ सएह छै। अपनेके जे घर छड़ाै छलय से भऽ गेलै पूरा।
आहाहा घरके जे अपने कहलियै हँ वर्डन
हँ हँ।
असली जान हमरे एतऽ आएब तऽ बुझायत गाममे एलहुँ हँ।
अच्छा अच्छा।
ओ एकदम से लाल किला जे कहल जाइ छै एक गोटा कहलखिन एहि गामक सभसँ पैघ ढनाड आदमी
हू हू
की घर की चकचक करे या हिनकर एखे ई तऽ लाल किला जेका लाल नहि छियै तैयो लाल किला मतलब
ओ वर्णन भेलै बट ओ ओहि रूप वर्णन भेलै।
शम्भू बाबू छथि हमर गामक ओ कहलकिन तऽ बंगलोज कह लगै शहरके बंगलो जकाँ एकदमसँ। बहुत पैग एतेक। पैघ आदमीमे लए कऽ हइ प्रशंसा कयलक
तऽ हँ। आँ।
आ चकाचक भऽ गेल छै।
बहुत बढ़िआ।
हूँ
अपने अपनेके भोजन भऽ गेलै
हँ हँ भोजन बिना भोजन तऽ सभटा सुना रहै छै भोजन जखने आबय विलम्ब नहि हेबाक चाही
नहि नहि सही
शुरू भऽ जाइ भोजनके इएह छियै आर ताहूमे
ह अपने
अप एकदम से मटर के छै ई छोला जे होइ छै मटरवला से छोला आलू चना रोटी आम इआाह उचका खनैबै
आ आम तऽ अपने के जे कलम अछि जे नब गोछली सब जे रोपने छियै
आा ओ आम ओहिमे बस मेहनत के कमी छै एतय जे रही रहै आदमी एतऽ एतऽ आम के बहुत पैघ उद्योग कयल जा सकैए गाम छोड़ने जाइ छै लोक कियकि ओतै लागत छै तखैन प्रोफिट छै आ लगत कम छै तऽ किछु नहि छै इएह छै एतुका धारण
हँ हँ
आब एतय गाम मे जे देख रहल छियै मखान के उद्योग के क एते बेसी प्रसार भऽ रहल छै सभ खेतके चारि चारि फिट खोदबाके पानि ओहिमे रखैए और एकदम से मखान के खेती करेया एखन गाम मे खूब चलल ऐच अखन
कहबियो छै मिथिलाके जे छै से तीन टा चीज नामी होइ छै जे स्वर्गो में नहि प्राप्त होय छै माछ मखान आ पान ई तीन टा तामे अपने के एहन संयोग हय जे अपने के अलग तीनू इ गाममे ककरो ककरो ओतय पानक गाछ भेटत से अपने एखन तक सम्हारने छियै
अपने एतय एखन जे छै या अपनो एत ओत गेल रह ई तीन चीज अपनो एतए एकदम पूरा रहै ये
हँ हँ हमर माँ एकर सभके बड शौकीन
ह ओ हम देखलहुं ई यहााँके कन्ना पात तिलकोरा पात पथर चूड़ उऊहर एकटा फूल बाला तरुआ तो ला के पचमेट त तरुआ बनि सक के अपना तऽ
नहि नहि सही गॉप छै
आ गाम घरके इएह विशेषता
इएह विशेषता छै जे अहाँके अगर बेर कुटुम्ब कोनो कुटुम्ब आबिओ गेला तऽ अहाँ पाँच तरहक हुनका पूरा कऽ दऽ सकै छियनि
हूँ
बिना हाट बाजार केने तऽ ई बड पैघ गप भेल
से सब सोचऽ नहि पड़ै छै
सोचय नहि पड़ै छै
आ सहीसँ कयल जाय तऽ सभटा सोर्सेज छै गाममे
सबटा सोर्सेज छै भए रहल छै भए रहल छै
इएह छै आब विराम देल जाय ई एकर काल्हि खन गप हेतै फेरो परिचर्चा। पर चर्चा तऽ जरूरी छै समाजमे।
नहि नहि बहुत बढ़िआँ अपने बहुत बढ़िआँ काज करै छियै आ एहिहिमे कोनो दूर एय नहि।
चलियौ ठीक छै सुब सुब काल्हि खनक यात्रा जे छै से दरभंगा जेबाक छै आ दरभंगा से फेरो ओतऽ दूटा काज अछि एकटा अप्लाइ कऽ देबै अखन तऽ पाइ नहि अछि लेकिन तैयो हजार टाका लगतै लर्निंगके लेल भऽ जेतै आ तकर बाद दैत रहत जेहियाँ देत तऽ पाइ दऽ देबै। एकटा ई केनाइ जरूरी ऐछ किएकि कि आब बिना बाइक कऽ सम्भव नै यऽ दिल्ली में रहनै। तऽ बाइक ई एम आइ पर कीन लेब। ओहिमे सैलरी लेब आ चुकबै तऽ रहब।
ई जरूरी छै आ तात्कालिक। एक मुस जे होइ छै तऽ को नै को दाता भऽए जेतै। हमरा सबकेँ तऽ दाँते पर जीवै छी।
आ अपने सभ अपने ओतऽ जे और छलै से और एहिबर कतेक किलो केँ निकललै।
औल तऽ एहिबेर बहुत एकदम पूरा एकदम से। निबैह देलक पूरा उपलैने।
अच्छा अच्छा हँ उपनैनो। दुनू बुड़िया केने रहिए
हू उपलैन पूरा निमाह दलक अपन सब केँ तऽ उपलैन होइ छै छ सात दिनका न। प्रकरण तऽ ओइम पूरा निमाह देलकै बस भऽ गेलै अपना लेल तऽ ई सब छियै नै ई सब चीज छियै। आगन। तुकै केँ लेल औतक तऽ हुनकर में किछ त्रुटि नै होन सब केँ इच्छा से रहै छै अपना सभ एतऽ।
नै न सही बात छै चैह हेबा अतिथि देवो भवा कहलो गेल छै। जे अतिथि जे होइ ऐछ।
हँ अप अपने नूने तेल खा ली यऽ दोसर लगमे नै ली इयह चीज छै अपने सब कऽ। चलियौ ठीक छै शुभरात।
तऽ सैह छै। तऽ मोटा मोटी या समय कैहन ऐछै अम्हुरका
समय तऽ बाह लाजवाब घूमे वाला समय है ठण्ढा समय दिनो केँ ठण्ढा समय रहैए दू तीन दिन स चाइर दिन स एकदम स समय कऽ तऽ। की कहबै ई भगवान कऽ बहुत पैघ। छै अपना सभ पर गाम में। जेकि सुन लै छथिन। किसानो सब कऽ लेल कनिकोओ भऽ गेलै तऽ रोपल धान मे तऽ ओथी भऽ गेलै। जान आइब गेलै
नै नै
भगवान केँ विशेष अनुकम्पा रहै छैन
हऽ हऽ
सैह छै अखन तऽ रोपनी एकदम चैल रहल नै किछो तऽ आब हुबा देखियौ किसान सबकेँ सभ ठाम आब विकास। तऽ बहुत भऽ गेलै हन
हाँ
आ लाइट पहुँच गेलै खेते खेते आब उहाए पर दू टगो दस टाका लगै छै एक घण्टामे आ पटि गेलै ढेर रास
हाँ हाँ आब उ-उ एखनो तक चलै छै कि यौ दमकल जे हुहुआ हुहुआ कऽ पाइन जे आबै छलै
हाँ तऽ अहिना हुहुआके इहोमे अबै छै
अच्छा
मोटर लगाके
हाँ हाँ
लाजवाब एकदमसँ छै तीनक केबीके मोटर रहै छै
अच्छा
खूब बढ़ियाँ खेती होइया किसान सुखमे रहैया बस ओ देखि कऽ हम सुखमे रहलहुँ
हाँ हाँ नहि नहि बहुत भेलै कि
हूँ
हँ
आब दै नहि छै किछो लेकिन ओ खुशी रहल वहाए बहुत भेल
बहुत भेल आओर की तऽ से तऽ छै होइते छै
ठीक छै काल्हि करै छी अएाब
भोजन